हँ हेलो हँ सखी की हाल चाल अछि
सभ नीक छै अपन कहू
बस हमहुँ नीके छियै केना केना अहाँ याद केलियै हमरा
ओ हम सोचलियै तनि गप शप कर लेहुँ
अच्छा अच्छा अच्छा नय नीके कलहु कभी कभी याद करबाकाे चाही सब ठीक छै सबके अभी गर्मी छुट्टी चलै छै ने हँ भोजन पानी सब भए गेलै बच्चा सब के छुट्टी चले छै तऽ अी जानबे करे छै बच्चा सब के छुट्टी रहे छै तऽ सब बच बच्चा सबके कोनो रूटीने नय रहै छै सब अपन अपन नियम चलबै छै
हँ हँ हँ
हँ कब सु उतत कब उठत कब नहायत कब खायत कोनो ओकर टाइम टेबल नय रहे छै फिक्स
अच्छा हँ हँ
हँ
ओर सखी कहू हम देखैत छियै कि अहाँके आगन के भीति पर मिथिला पेन्टिंग मे माछ हाथी मोर साँप सभ बनल छै
हँ हँ हमर जे पैघ बेटी छै ने से सिखे छथिन थिन मिथला पेंटिंग त उ पूछलके कि मम्मी हम दीवालमे एकटा हम बना लिअ तऽ हम कहलियै कि किया नैय बनेबही जब ज जानबे करै छी ही तो बना ले तऽ उहे हमर पैघ बेटी जे छैय ओ हे ओ ओकरा प पूरा मधुबनी पेंटिंग बनले छैय अहाँ कब देखेलियै इम्हर कब अ इलैछलियै
हा हा हम जब जाइ छलिए मार्केट तऽ हमे देखली दीवारपर खूब सारा प्राकृतिक जेहिसँ
हँ हँ हँ तऽ मधुबनी पेंटिंग मे तऽ ओहे होइ छैय न प्रकृति से जे जुड़ाव रहै छैय जे जेनाकि अहाँके परवत्यौहार भेलक आ अ जानवर सब भेल ऐऽ वृक्ष गाछी सब भेल ओ ओहीसब ने मैन मधुबनी पेंटिंग मे सिखबै छैय हामधुबनी पेन्टिंग मे होइ छैय कि जेना हमर सबके देखियो मधुश्रावणी होइ छैयआ वटसावित्री पूजा होइ छैय तऽ ओ हमर प्र प्रकृतिक के पूजा छैय
हँ हँ मने प्राकृतिकमे कोनो चीज व्यर्थ नैय छैय न
नैय नैय कोनो चीज बृस्त व्यर्थ नैय छैय जा दियो न
हर जानवर कोनो ने कोनो प्रतीक छैय जैसे माछ हाथी कछुआ सर्प सभके अपना कथा अपना सन्देश छैय न
हा हा आ जानबे करै छी सखी की देखियौ आइसनातने धर्म जे छैय ने से प्रकृतिके ही लगमे छैय हम सभ पूजै छियै देखियौ पेड़ पूजै छियै हमस पानी के पूजै छियै हमस धरती पूजै छियै तऽ ई सब की छैय प्रकृति ऐ केना पूजा छैय आ हमस गंगा जी के इकरा जे पवित्र मानै छियै से कहियौ कि गंगा जी की छथिन पानि छथिन अऽ लेकिन हम सभमे उनकर केत इतना महत्व छैय कि भगवानो जी हुनकाआक आगू मे सर झुकवे ओ झुकबै छथिन
हूहू
अऽ वट सावित्री में हमस बट पूजा करै छी बट पेड़ के पूजा कर
ह आ माछे के बात करु न पोखरी इनार सब मे माछ घर के भीती पर माछ बियाह मे माछ के छाप ई कयकय कतेक महत्वपूर्ण छैयन
ए देखियौ हमसभमे जे माछ रहैत छैयन से सबसँ शुभ मानल जाइ छैयकह हमरो सबमे एकटा कहावत छैय कि मिथिला के पहचान माखन माछ ओर पान बुझलियै के ई तीनटा चीज छैय जे छैय छैय से हमसभ मिथिलाके पहचान छैय हम सभके जे शादी उदीमे जेबै या शुभ कार्यमे अहाँ जे अयबै तऽ अहाँके मा किछ भेटबे करत आ ज अहा खापि क जे निकलबै त हम सब पान दै छियै सबके बुझलियाय आ मखान जे प्रसिद्ध तऽ छै हे एतय जे हमसबके खेती होइ छै बुझलियै तऽ हमसबके एतय मखानो केना खेती होइ छै
हूँ हम कहै छलियै सखी कि मने जी माछके कते जीवन छै समझो नाय
हँ हँ
जैसे पानी बिना मछली नहि ओैसे मी मीत बिना पानि नहि
हँ नय नय सखी ई तऽ सहिये कहलौ कि हमसबके जे होइ छै काज से ओकरा मे तो म मछली एकदम जरूरे छै बुझलियाय हँ हमसबके मछली बिना कोनो काज नै होइ छै आ जे हमलसबके मरनियो होइ छय जे तेरह दिनके काज भेल तऽ चौदहवाँ दिन तेरवा दिन जे बनै छै त मछली जब तक नै बनै छै तऽ साल भर हमसब नै खाय छी फेर तऽ मछली या ने तऽ हँ से हँ इ दूनू चिज रहै छै एहन नइ छइ की कि खाली मौसे या मछली ये लेकिन बाँकी छठीमे भेल अहाँके बिवयाहमे भेल जे बियाह होइ छै तऽ चौठारि दिन हमसबके माछ बनै छै बुझलियै आ माछ आ दही नवकी कनिया के खाय लए देल जाइ छै
ओ आ माछ के आँखि कहियौ नही मुछै छै ताहिसँ जागरूता नै आ माछके जे जोड़ा प्रजनन आज सूखी दा पत्ते के चीन्ह छै ना आ कोहबर घर मे भी माछ बनै छियै जे वर कन्याके सन्तान सुख भेटै
हँ हँ हमसब जे ओकरा मे छापै छियै से ओकरामे हमसप केलाके पेड़ बना दै छी अ गणेश जीके बनाबै छी माछ बनबै छियै कछुओ बनबै छियै बुझलियै ई सब हम सब बनै छिय कहल जाय छै उ सब शुभके प्रतीक छै आ जेना मछलीके नै देखै छियै कि एक बेर मे कते अंडा दैत छै
हूँ हूँक
बुझलियाय तऽ उ की छै अहाँ के बोन्स के वृद्धि के प्रतिक दि बुझलियै तऽ से से अहाँके बनबै छै हाथियो देखियौ शुभ के सूचक छै हँ
राजा महाराजा के सवारी मंन्दिर के दीवाल पर हाथी
आ देखियो तऽ हम तो कहबे केलिय कि अहाँ के हमस देखिय हाथी के नै बनवै छी हमसब गणेश जी के बनबै छियै जे हुनखर पूजनी सबसँ पूज पूजिय छथिन बुझलियै हँ तो हमस गणेश जी के प्रतिमा बनाबै छियै कलसी के प्रतिमा बनाबै छियै ओकरा मे आम र पल्लव बनाबै छियै
हूँ हूँ मने हाथी जे छै न उ शक्त एत बुद्धि आ समृद्धिके प्रतीक छै ने
हँ हँ हँ अइ देखिय
हाथी के मने सब पैघ बाधा के हटााबै वाला
बहत आबे वाला छै ऐसनो कहल जाय छै सिद्धि विनायक उनकर नामे देल गेल छै
हँ आ मिथिला पेन्टिंग मे हाथी पर कमल ऊपर मोर माने धन वैभव आ सुन्दरता न आ पुरान समय मे हाथ थी शुभ मानल जाइ छल हाथ घर मे हाथी के मूर्ति राखब से ऐश्वर्य आबै छै
ए देखियो ई तऽ अभियो वास्तु में छै कि अहा के केकरो जे अहाँ हाथी के प्रतिमा आ मछली अहाँ जे गिफ्ट में देबे तऽ कहियो क ओकर घर में अहाँ चाहे घर मे चाहै छी कि धन धान्य के ओकर घर मे वर्सा होयैत बुझलियै से तऽ छै लेकिन अहा के बढ़ बुझल एछ मिथला के इ मे अहा लगे छी पूरा सर्च करै छी मिथिला के जीवन के न सखी
हँ हँ हँ आ मुद्दा कछुआ तऽ धैर्य आयु स्थिरता के प्रतीक छै विष्णु के क्रुम अवतार समुद्र मन्थन मे पृथ्वीे के पीठ पर उठ उठेलनि ने
हँ आइ देखियौ की छै न कि जे कछुआ च होबे छथिन हुनकर उम्मीर देखियौ कि कितना लम्बा होबे छै बुझलहुँ तऽ ई कहै छै कि देख देखियौ हमर जे बाल बच्चा छै से जे हमर घर परिवारक लोक छै जे हमर गार्जियन छथिन से सबके उम्मीद इतना भय के कम से कम ओ अपन जाल जलमल के जे काज छै से सब नीक सँ पूरा कऽ के आ तखन भगवान नय करे लेकिन फिर भी देखियौ जे जनम लेलक ह ओकरा तऽ जाइएके पड़ै छै
से तऽ ओ कहल जाइ छै कि कछुआ जे हमरा जीवन दिय कि हम अपन सबटा काज ने कऽ आ तखन हम भगवान जी के लगमे जाउ आ अपन सभटा काज हम सम्हार लिअ
तू जेहन सेकरो बारश ताहि सां दीर्घ जीवन के कामना आ घर मे पीतल के कछुआ अत्तर दिशा मे राखू तऽ करियर मे स्थित आबै छै ई वास्तुमान एतय छै ने
हँ हँ ई सब तऽ वास्तु के चीज छै ई त देखियौ जे एकर ज्ञात पता रहै छथिन जे एकर पढ़ाई पढ़ ले छथिन हुनका तनि ज्यादा विशेष पता रहै छै आ हम सभ तो जे सुनलहुँ देखलहुँ से सब हमसभ देखै छियै हम सभ के ओतना तऽ पता नहिए छै सखी लेकिन देखियौ जेहन पूर्वज कहै छथिन जेहन सास ससुर बतबै छथिन हमस ओना ओना कर ले छियै हँ विशेष के हम सब के भी नय बुझल अछि
हँ हँ आर अहाँ साफ जे साप छै ई लोक तऽ ई डराइत अछि सपसँ तऽ मुद्दा नाग पंचमी मे पूजा होइ छै न
हँ तऽ हम नाग पञ्चमी तऽ छोड़ियौ बहीन जे हमसभके रहैत छै ई अ की कहल जाइ छै मधुश्रावणी जे हमसभ पन्द्रह दिन पूजा करै छी जब ने शादी होइ छै ने तऽ पहिल साल मे हमसब पूजा करै छियै बुझलौ तऽ ओकरामे हम नाग नागिन के पूजा करै छियै ने ओकरामे बासी फूल चढ़ै छै बासी बेलपत्र चढ़ै छै नाग नागिनके लावा चढ़ै छै दूध चढ़ै‌ छै पन्द्रह दिन तक हमसभ कथा सुनै छी
जी
दिन बड सुंन्दर अहा के शादी जेकाँ होइ छै भोज भात भेटै छै सिन्दरो दान होइ छै टेमी दगााय छै ई सब काज होइ छै तऽ ओ नागे नागिन लेल होइ छै बुझलियै
हँ आओर मिथिलामे विषहारा के पूजा होय छै ने मनसा देवी जे सााँप के काट बचैत है छथी
हह तऽ देखियौ एहि वीषहरा हमसभ नागे नागीन के कहै छी
हँ अहाँ के बूझल नै हैत ई विषहरा जे होइ छै से हमसब नाग नागिन के कहै छी
छी अच्छा अच्छा
हँ उनखरे पूजा होइ छै तऽ ओ तऽ नाग पञ्चमी मे देखियौ सबरो पूजा होइ छै खाली मिथिला मे नै सब जगह पूजा होइ छै अपन सभके सनातन धर्ममे तऽ देखियौ छैहे जे विष्णु जीके छथिन ए ई आसन जे छथिन ई की कहल जाइ छै शिवजी के गला के हार छथिन तऽ ओरा कैसे नै पूजते लोग
हुॅं हुॅं ए सखी अहाँ तऽ हमे आ खूब जानकारी मिल गेलै सखी सभ कुछ के बारेमे
ह देखियौ ई तऽ छैहे कि अहाँके अपन संस्कृतिके पता रहबाके चाही तऽ हमरा छलै पता तऽ हम अहाँसँ कह देलौ अहूँ इच्छुक छलियै तखन ने हम अहाँके बतेलियै नै तऽ आइ कालल्हि देखियौ कोई चाहै छै केकरो लग ई संस् कृति के जाने लेल कोई नै चाहे छै लेकिन अहाँ इच्छुक छलो तऽ हमरो बड नीक लागल अहाँके बतबैमे
ठीक छै सखी हम बादमे गपशप करब ने
हँ हँ ठीक छै सखी जाउ अहूँ अपन काज करू हम कनि काच निपटा लै छियै बुझलू ठीक छै सखी फिर राखू कब करै छी बादमे ठीक छै